ब
प
खूब खुश रहू ठीक छी ने
हँ ठीक छी हँ ठीक छी
बढ़ियाँ भऽ गेलै पढ़ाइ लिखाइ हँ बनि गेलै
की सब बनेलहु
बनेलहुँ हन क कोच कचरीे सब्जी भात आ रोटी
हूँ बढ़िया चलते ने
हँ ओएह बनले हन आय म अहाँके भ लागैया अहाँके पढ़ाइ लिखाइ भ गेलैय
हँ आब गेलियै ट्यूशन से
हु खाना पीना खेलहुँ
एखन कहाँ खेलहुँ हेन एखन बनबे केले हन दालि भात चोखा
इसकुलो जायके अइसना भोर में
हँ स्सकुल जाइ के ऐछ अहूँ तऽ काज करै छी किछो
नहि हम नहि एखन किछु बैसल छी खाना बनि गेल आब निकालब सभगोटे खेब बस भऽ गेलै तहन आओर सभ
आओर सब बढ़िआँ कतौ गेलेलियए न ह घुमैलय गर्मी छुट्टी के छुट्टी मे
नहि नहि कहाँ गेलै गर्मी छुट्टी मे अहाँ गेल छलो
हँ हम तऽ गेल छलहुँ हेँ दू तीन जगह
गेल छलहुँ आओर सब कहियौ वैष्णो देवी गेल खानामे हमरा सभकिछ नीक लागैए या
ह
और वैष्णो देवी गेल छी
हँ गेल छी
केहन लागल नीक लागल जाइमे
हँ नीक लगलै
हूँ
हू
तहनओर सब कहियौ
आओर सब बढ़िया खाना खा ले ले हेबै अब
नहि नहि आब खबै
ह आओर बौआ टीक या
हँ ठीक अछि
पढ़ाइ लिखाइ चलै छै ओकर
अहाँ पढ़ै छै
अच्छा ठीकइ
ह ने और सब कहियौ कहियाँ से इसकुल खुजल अहाँके हूँ
चौबीसे तारिक़ से खुल गेल
चौबीसे तारीखसँ खुल गेल छलै
हू
हुं गर्मी छुट्टीमे गाँव नय गेल छलहुँ
ना कहाँ गेल छलहुँ अहाँ गेल छलहुँ
नहि हमहुँ नहि गेल छलहुँ
हूँ
ओर कहियौ तखन गाँवमे तऽ आम खूब फड़ल हैत
खूब पड़लै हँ आमे खाक तऽ दिन राति सुतै छी
हुं आम नीक लागैया अहाँके
हँ ठीक लागै छै रसगुल्ला पसन्द यऽ अहाँके स्पोंज बला
हँ गाँंववला तऽ बड नीक लागैया पर एतय नहि बढ़िआं भेटैत छै चिन्नीवला भेटय छै न एतुका नय नीक लागैया
खाय परेत हेत
हँ खा लै छियै आबि जाइ छय तऽ
कीआ छोरब की
हुं गाँवमे भोजमे कते नीक रसगुल्ला भेटै छै
हँ हँ
नय एखन गाँवमे तऽ बड भोज सब होइत हेतै
डेली भोजे खाइ छी कि
बियाह उपनयन मुड़न नय तहन आओर सब कहियौ ट्यूशन पढ़िकऽ कए बजे अयलहुँ
साढ़े सात बजे अयलहुं
साढ़े सात बजे एलहुँ
ठण्डा पइन पिवै छि कि नय
हँ पीबै छी
मौसम केहन अछि
बड गड़मी अछि
उमरो बड गरमी छै पता नय इ गर्मी कहिआ जेतै
हं पइन नइ ने होइ छै तइ दुआरे
हूँ
आओर सब
आओर सब त बढ़िआं
बढ़िआँ तखन आओर सब कहियौ एतऽ स्कन मन्दिर गेल छी अहाँ
हँ गेल छी
मंन्दिर नीक छै नय
हँ नीक छथिन मंन्दिर तऽ बहुत सुन्दर सजावट सब छै कृष्णजी राधाजीके मन्दिर छै
आओर से एतऽ श्यामा मन्दिर दरभंगामे जे छथिन ततय गेल छियै
नय तऽ नय गेल छी हम
नय गेल छी ओहो मन्दिर बड्ड नीक छथिन भगवती के बड नीक मन्दिर छथिन
हं बालमे मेहदी वेहदी लगबै छी अहाँ
नहि
इंस्टाग्राम पर देखै छलू हन
नहि तहन ओर सब
आओर सब बढ़िया
हू
गाँव के मखान कते नीक होय छै
हू हू गाँंवके मखान तऽ होहिते छै नीक गाँवके तऽ सभकीछु नीक होइ छै
कि
अहाँके घर कतऽ भेल
हमर घर भेल उगना महादेव जे छथि जानैत छियै नऽ भवानीपुरमे
हँ जानै छियै
ओतहि छै शुभंकरपुर हमर सासुर भेल आ दरभंगा जिलामे मभहट नाम जानैत हेबै नऽ
हू हू
ओ हमर अपन गाँव भेल नैहर भेल
हू गाँव में पोखरो सब बड होइ छै
हँ हमरा गाँवमे बहुते बड़का पोखरि संसार पोखरि छैने एगो खूब बड़का खोख हँ नहाइ छलियै बच्चामे हमसभ खूब नहाइत छलियै
ह
हमरा गाँवके जन्माष्टमी कृष्ण भगवानके पूजा बड्ड नीक हेत हेयत गाँव दिल्ली बम्बइसँ लोकसभ जेतेथ पूजा देखै लए ततेक नीक होइ छनि खूब मेला सभ लागै छीिय
हँ हँ ओ तऽ गाँव घर मे त मेला सब होतेय से मेला सब म झिल्ली मुरही कचरी ई हाय सब निक लागे छैय
हू हू झूला सब लागल रहत सब रंग के बच्चा सब बला बड़का बला ओहिके बाद सभकिछु रहत रंग बिरंग के चीज भेटै छै ओतऽ ओहिके बाद नहि हँ मेलामे खाय छलियै बच्चामे
आब नहि खाय छी
नहि नहि आम नहि खाय छी
हमहु सब जाइ छलियै हमहूँ सब जाय छलियै अपन दीदी गाव में सिंघार के फूल बिछेलय अहाँ जाइ छलहुँ
हँ दुर्गा पूजामे जाइ छलियै सिंघार के फूल बिछे लय दुर्गा पूजामे जयैतहुँ फूल बिछ कऽ अनतहुँ ओहि के बाद अहां के बड निक लागे त रहे छै दुर्गो पूजा में जे बात छै
हं ग चूल्हा परड़का खाना कते नीक रहैत छै
बड्ड नीक गाँवके चूल्हापरके तुरन्ते खाना बनिओ जयत ने स्वादिष्ट रहत
दं द द के
हं
दूधो नीक होइ छै गै के
हँ अपन गै महीष रहै छै तऽ नीक रहबे करतै एतय पैकेटवला दूध रहै छिये की लोक खेतइ हँ ओर सब कहियौ आब अहाँ खाना पीना खा कऽ सुतब
हूँ भोर इसकुलो जेयबाक य ने पाँच बजे उठब पाँच बजे उठब ै छै न तैयार तैयार हेबै
हूँ हूँ
देना सकूल जेबइ
हँ सही बात छियै
हँ
तहन और सब कहियो ट्यूशनो जाइ छी ने ट्यूशन तऽ एके टाइम जाइत हेबै
नय एकबेर ऑनलाइन लगबेने छियै बेर ट्यूशन जाइ छियै
हं
हूँ
तहन ओर सब बढ़िआँ पढ़ाइ लिखाइमे तऽ छैहे कनी मेहनत करियौ अपने आगाँ बढ़ब की
हँ अहा के त बौआ पट
ह हँ हमरो बउआ पढ़ै छथिन हन ओर सब कहियौ हँ जाइ छथिन ओहो जाइ छथिन
हुनकर स्कूल कय बजे से छ
हुनकर इसकुल सात बीससँ छनि एक बीस पर छुट्टी होइ छैन
हं भोरो उठए पड़ैत हेतै होतेन
हाँ हा भोरे उठै छथिन तहन और सब
बढ़िआँ भागवत तागवत नय सुनै छी
नै ने नै सुनय छि हमर नानी गाँव में भेल छलै ने भागवत बड़ नीक भेल ल्य हन तऽ ओ सुनै छलियै हुनकर बला
हमहुँ देखने छलियै हेन बड़ नीक छलै
आं तकर बाद नय टाइम बचै छै नय सुनैत छी हमर नानियो सब भागवत सुनलखिन न तऽ देखै छलियै सब गोटे गेल छलखिन
सजावट सब कते सुंदर होइत रहै छै
हँ बागवत सबमे तऽ होइते रहै छी गाँव सबमे तैमे और नीक होइ छै
हमरो पप्पा नटवर नारायण दास जी के भक्त छथिन
हूंम्म
हूंम्म हुनके टा हुनका नीक लागै छै भागवत
हूंम्म अपन अपन भऽ जाइ छै ने आदमीके
हूंम्म ओहो डील पूजा पाठ केलथि टीका लगा लै छै बड़का टा के